हैलो
हैलो, जय झूलेलाल! हा ठीक आयां तहां ठीक आयो।
हा, हाणे तव्हां सां ई ॻाल थी हुई ई न मुंजी।
त्वासां थी हुई हाणे।
हा, हा तहां कई हुयव जो तहां ॿुधायो पिया की त पहले तहां कई हुयव, हाणे मां कई आ।
अच्छा, कोई गाल न।
हा, उहो ई मां चयो की इअं करे था सघो न। जीअं तहां मूंखे कई त मां बि करे ता सघूं न हा हा। हा, हू त जुड़ंदा ई आहिन न, मां त हिक ई नंबर ते ॾह दफ़ा बि कॉल क कया आहिन।
अच्छा, अच्छा
हा, पुछी करे ई कयो आ मां दीदी खां। जो मूंखे ॿुधायो तऊं न हुनन खे बस सुठी ॻाल टॉपिक सुठो हुजणो खपे। त नंबर सुठा मिलंदव! न त पो कटजंदा आहिन कें एड़े टॉपिक ते तहां ॻाल्हाईंदव।
हा, जेको तहां चओ उहो टॉपिक ती ॿुधायां।
हा, जीअं ॿार अॼुकल छा कीअं अन पहले जे ज़माने में बिना फ़ोनुन जे रहंदा हुया बिना इं इंटरनेट जे और हाणे तहां पांजी जेनरेशन जी ॿुधायो मां तहांखे पांजी जेनरेशन जी ॿुधाईंदीसांव।
अच्छा, पेहरीं त ॿार सुठा आया न ॾिसो आराम सां न टीवी ॾिसंदा हुया न कुछ। आराम सां ॿार खेॾदा आया।
अ हा।
और अॼुकल्ह जा ॿ सॼो ॾींहुं मोबाइल खणी करे वेठा आहिनि। सॼो ॾींहुं मोबाइल एव् जीवी खपे।
हा उहोई और मां बि इहो ई ॾिठो आहे की असांजे टाइम ते असां त टी वी त ख़ैर ॾिसंदा हुआस। मां बि अठटीह साल जी आहिय मूंखे सतरहं साल थिया आहिनि शादीअ खे त। तस्हांजे टाइम ते मां, असां ॿ भाउर आय हिकु भेण हुयास त असां टीवी ज़रुर ॾिसंदा आसीं या ॻेम व़ैॻेह हुोजो। वीडियो गेम हलंदा हुआ हुन टाइम ते मुंहिंजे भाउरनि खे ॾाढो शौंक़ुूंहूदो हुयो। त उ खेॾंदा हुा लेकिन जीअं हे मोबाइल जो ज़मानो आयो आह त हिन में ॿारन मोबाइल जी एॾी लत लॻी वई आ की हिकु ॾींहुं बिना मोबाइल जे रही नथा सघनि।
हम्म।
और हिक बार अॻरि इहे सोशल मीडिया ते अकाउंट था ठाहे वठनि थोरा वॾा था थियनि। त पोइ बसि दोस्तनि सां ॻाल्हाइणु इीअ करणु उ करणु उह सभु इलाही कुछु आहे। नॉलेज लाइ बि ॾाढो कुछु आहे अॼुकल्ह जा ॿार होशियारु थी वया आहिनि जेे। एिरा होशारु असां न नूंदा हुसीं असखे एॾ नलज न हूंदी हुई। ओतिरा ॿार होशियारु थी विया आहिनि हिन बार लेकिन उन्हनि जा हा। उहो ई आहे हर ॻाल्हि जी हिकु एडवांटेज डिसएडवांटेज ॿई हूंदा आहिनि न।
हा।
सुठा सुठ। सुठी शयूं आहिनि त ग़लति शयूं बि वधीक आहिनि उहो आहे सभु साम्हूं। लेकिन कंहिंखे कीअं खणणो आहे पाण खे उहो त ॿारनि जे मथां ई थो डिपे डिपेंड करे न जेसि ताईं वॾा थियनि समझदार थियनि।
वैसे गलत शयुं जल्दी ईंदी आहिनि ॿारन खे।
हा उहो त आहे न।
हम।
हा उहो। हिक बार अगरि हिन पढ़ण लाइ बि खणंदा वीडियो त हिन कोई बि नोटिफिकेशन ईंदन त हुन ते। ध्यानु हली वेंदो त। अगरि कलाकु पढ़ण लाइ वेठा आहिनि विडियो ॾिसण लाइ जीअं ऑनलाइन पढ़ाइयूं ॾाढियूं। थ थियनि अॼुकल्ह ऑनलाइन वीडियो था ॾिसनि ट्यूशन ॿ ॿार घटि था वञनि। मूंखे त ईअं लॻंदो आहे की मां ऑफ़लाइन ई मोकिलांसि छोकी ऑनलाइन। टाइम वधीक वेस्ट थींदो आ और डिस्ट्रेक्शन बि ॾाढो थींदो आ। बाक़ी न अॻरि छा त पतो नथो पए न। हा उहा ई ॻाल्हि आ उहाो आहे की ॿार ख़ुदि। मूंखे अ अगरि दृढ़ संकल्प करे कि हा भई मूंखे पढ़णो ई आहे मूंखे सुठा नम्बर आणिणा ई आहिनि। और मूंखे प करे ई ॾेखारिणो आ। पोइ केर बि कुछु बि नथो करे सघे हुन ॿार सां बाक़ी उहोई आहे न पेरेंटिंग लाइ बि इहा की माउ पीउ खे हिन प्यार सां बि जीअं नंढा आहिनि त तॾहिं बि हथ हलाएया। थोरो चिलाए था सघनि लेकिन टे तेरहं चोॾहं सालनि जा ॿार थींदा आहिनि त उन्हनि खे न कुछु चइणो बि न खपे न। छोकी उहो वरी तव्हांसां लिकाइण लॻी वेंदा ॻाल्हियूं। उहो सोचंदाआ की न मम्मी पापा था मारन था या चिलाएन था तंहिंखां त ॿुधायूं ई न लिखायूं। त मां त पंहिंजे ॿार बाबू खे चईंदी आहियां की तूं कुछ भी ग़लती हुजे कुछ भी हुजे मूंखे ॿुधाए मां कुछ न चईंदी सए। मां ब बल्कि तोखे सही कंद सए कि ज़िंदगी में छा करणो तई। छा ग़लत आ सही आ सेखारण वार त मा पी आहिन न अगर असांसां लिखाईंदा त पो। नुक़सान त पान्जो ई तन हा
सिखारडो त पवंदो।
मोबाइल खणंदा तव पोटरा पोटरियूं।
मुंहिंजी त पोटी मोबाइल में मतलब पढ़ाई थी करे न डॉक्टर
अच्छा अच्छा त उहो अच्छा मोबाइल सां हा हा
नीट जी पढ़ाई ती करेे त ऑनलाइन ऑनलाइन जी पढ़ाई।
अच्छा एल एम भी आहे न उदयपुर में
हा त ध्यान ॾाढो ॾींदा आहियूं असां।
ऐं ध्यान त ॾयणो ई पवंदो आ न।
ध्यान ॾिन्दा आयूं छाती करेे छाती नथी करे। हिक ॾणों हूंदी आ अॻां वेठो ई रहंदो आ।
अच्छा अच्छा असां बि उहई अन मुंहिंजे बाबू खे ईअं लॻंदो तस की भाई कॉन्टेंट क्रिएशन जीअं अॼकल्ह वीडियो ॿार ठाहींदा आहिन। हुनमें कुछ कयां अॻते। त मां चईंदी दी आहियांस की भई पढ़ाई छॾे करे तू कॉन्टेंट क्रिएशन पहले न कर। पहले तूं पंहिंजी पढ़ाई पूरी कर। टाइम तो मिले ई जीअं छुटियूं ॾियारीअ जी छुट्टियूं आहिन नए साल जी छुटियूं आहिन। या गर्मी जी छुटियूं आहिन त थोड़ो थोड़ो गॾ में कंदो हल भले यूट्यूब चैनल बच नंढो ॿार हुयो न पो सते साले जो तॾहिं खां ठाहींदो आ वीडियो।
अच्छा अच्छा अच्छा उो त सुठी ॻाल्हि आहे विडियो ठाएण।
हा
असांजी हिक क- - सुठी एॾी विडियो सुठी ठाही ओॾे लंदन में रहंदा आहिन। मुंहिंजे पुट एड़ी सु विडियो ठाही वीडियो कंहिंखे एॾी पसंद आई छा अरब पती बणी वयो भाई।
हा तव्हांजा माएट तव?
असांजा माएट मुंहिंजी धीय आहे न हूनजी निराण जो पुट।
अच्छा
त चेपी ईअ करोड़पति ठही विया आहिन हुन कें चई वीडियो माखे ॾे - - सुठी आ ॾाढी। हुनखे ॾिनई चईं जेतिरा मर्ज़ी चेक में भर तोखे जेतरा भरणा तई।
अच्छा हा न ॿुधाए - -
कॾी कॾी वीडियो न ॾाढी पसंद कंदा तव लोग।
हा हा - - न त हो त हिक बार अगर फेमस थी वेंदो आ न माण्हू त ॾाढो पैसो आ हुनमें। कोई धंधाधाड़ी नौकरियूं सब सभ हिक साइड तव अगर यूट्यूब ते हली वञे माण्हू त।
हा एॾो मतलब बढ़िया - - इयो ॾयो मतलब सम्झो तव्हांखे मां छा ॿुधायां अरबपती ठही वियो आ अरबपती। एॾो ग़रीब हूंदो हुयो टके टके वासे तरसंदो हुयो अॼ ॾिस - - छा आहे होटला गाड़ियूं सभु दुनिया भर जा बंगला बंगला सभु थस।
तव्हां यूट्यूब ते न ॾिठा अथव कंहिंजा ईअं फेमस माण्हुन जा इनि जे अलावा तव्हांजे माइटरन जे अलावा हा, सौरभ जोशी जो नालो ॿुधो थव?
कंहिंजो?
सौरभ जोशी
सौरभ जोशी
न उहो बि पंज साल पहिले चालू कयो हुयो हुनजे मथां बि माण्हू खिलंदा हस। हाणे उह सभिन खां वॾो यूट्यूबर थव रोज़ हिकु वीडियो विझंदो आ। भले घर जी परिवार जी, हाणे अरबपती जीअ - - तव्हां ॿुधायो था न उहो नंबर वन अरबपती थी वियो आहे पूरे - - इंडिया में, हुनजी शादी बि थी - - थी विया असांजा टे चार महीना पहिले यूट्यूब ते यानि शादीअ जो विडियो विधाईं उन मां ई हिन करोड़ कमाए छॾियईं। हिकु हिकु वीडियो मां करोड़ करोड़ कमाईंदो तव
ओ हो - -
और हिकु हे कान्हे सौरभ जोशी, इलाही आहिन यूट्यूबर मुंहिंजे पुट खे लॻंदो तस ममा मां बि हीअं कया हीअं कुझु न कुझु कया लेकिन हो पढ़ाई सां गॾु बै बैलेंस ॿारन जो थोरो घटि थो थिए न स्कूल बि वञणो आ पो ट्यूशनस बि वञणो आ
न बस समझी वयम बार - - समझी वया असींखे पढ़ाई ज़रूरी करणी आ पढ़ाई जे बिना त गुज़ारो ई न आहे न बिलकुल
हे त छा सेक - - सैकेंड ऑप्शन आ की भई तव्हां अ साइड में कंदा रहो, कंदा रहो कंदा रहो साइड में कॾहिं हली वई त ॾाढी सुठी ॻाल्ह आ भॻवान ॿुधेस हमेशा मां त असां त सुठी आशीर्वाद ॾींदासीं पंहिंजे - -
हा सही ॻाल्ह आ न सुठो थींदो बढ़िया थींदो असांजो - - सुठो सुठो कंदा सुठो ई थी वेंदो संकलप जहिड़ा विझंदासीं उहो ई थींदो वेंदो।
हा - -
न हम्म - -
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो बस
हा, ॿार छा मोबाइल वधीक वधीक ॾिसण जे कारण थोरा गुस्सो बि वधीक कंदा तव
ॾाढो गुसो कंहिं महिल खणी त वठो हा, असांजी इक स साहेड़ी आहे उअ चवंदी आहे मुंहिंजो साल जो पोटो आहे हुनखे करेलो बि खाराए छॾंदी आयां। टी वी ॾिसदे मोबाइल डिसजदे त
अच्छा अच्छा
चइदी खाई वेंदो ख़बर न हा चइदी ख़बर न पवंदी थस।
हा ॿुधायो न। न लेकिन इय नुक़सान आहे न की भई ब्रेन पूरो थी थो वञे न ब्रेन रॉट थी वेंदो आहे हुनन मेंें ई पूरो ट्रैप थो थी वञे माणू बस उनजे अॻिया पुठीया ज़िन्दगी दुनिया ॾिसण में ई नथी अचे असांजे टाइम ते ॿार ॿाहिरि ई ॿाहिरि घुमंदा। गलीअ में खेॾंदा रहिंदास, घंटो घंटो हाणे
असां पाण गली में खेॾंदायूं पर ज़ारु खेॾंदा रहिंदांआसीं, अॼुकल्ह जा ॿार खेॾनि किथे ता?।
पूरो ज़मानो चेंज थियो आ हेॾनि सालनि में, उहो ई आ न। हाणे वरी, खेॾण लाइ अलॻि सां बैडमिंटन कोट बास्केटबॉल कोट ठयाइन, उते मोकिलो ॿारनि खे पैसा बि भरो पो खेॾनि ॿार।
वेसे बि त लॻंदा न, खेॾ मतलबि हे खेॾाइन ता त।
हा, हा, हो त स्कूल वारा खेॾाईंदाइन।
स्कूल न असांजे हितेते लॻियल आहिनि, मतिलबु जॻह जॻह खुलियल आ। हिते मोकिलियो ॿारनि खे चारि चार हज़ार वठनि ता, ॿ हज़ार कप ड़न जा ॿ हज़ार हुनजा ॿ हज़ार
हा, लेकिन लॻे तो न की ख़ाली मोबाइल और घर में वेहण खां त भले ॿार वञनि, सिखनि, स्पोर्ट्स में कुछ थियनि त दिमाग़ बि हुननि जो खुलेनि। दुनियादारी बि ॾिसंदा न आख़िर त खेॾण सां दिमाग़ बि हैेल्दी थींदो आ। नयां नयां फ्रेंंड मिलंदाइन त कुछ न कुछ सिखंदाई।
हा।
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो बस सब ठीक आ, डाढी सुठि लॻीयूं तां जी गाल्हियूं।
हा, हा, पो ॻाल्हाइजो। वरीसां सुभाणे कंदास असां, लेकिन अञा त हिकु मिंट आहे न त वरी ए न हिकु कॉल में न घटि ॻिणजंदो न फ़िलहाल त कॉल चालू ई रखिजो। हा- हा- हा। मां अञा डिसाइड ई न कयो आ सोचां पई चां पर चाढ़े ॾींहं जो पिसाए रखिया हा, पो चाढ़े छॾिया हा ॾींहं जो ई। त थोड़ा वधीक पिया आहिनि त सोचां ती फ्राए कंदमि पर हे फ्राइड राइस ठाईंदम। पनीर मटर और सॼियूं भाॼियूं विझी करे वेज वेजिटेबल वारा,
अच्छा चांवर त पोई भिगोए रख्या तव उहोई चांवर ठाईंदव?
न -न, मां भिगोए रखिया हा ठाहे छॾिया ॾींहं जो। त न ॾींहं जो खाधऊं वधीक न, भाॼी फुल्को बि हुयो न।
हा, चावर बचाए रखिया तव?
हा, त उहो बचायल अछा चांवर पयाइन, त सोचां ती फ्राइड राइस कयां या रायतो गॾु कयां? पुछानि ती मम्मी पापा जीअं जो चवंदा, ॿियो? कुछ बि, हा भई फैमिली वॾी आ न त, जीअं वॾ हर उम्र जा, जीअं तां छह आहियो असां पंज आहियूं, वॾी त नाहे ख़ैर। लेकिन अञा जीअं वॾी उमिरि जा इनि न पापा मम्मी, पापा खे थोड़ो डायबि टीज व़गेरह पथरी जो ऑपरेशन थियल तन‌। हो जॉब कंदा आहिनि फार्मा कंपनी में। हा, तव्हांजा, तव्हांजो बाबू
मुंहिंजो बाबू त नंबर प्लेट जो कमु कंदो आ, गाॾिनि खे नंबर प्लेट लॻाइबी आ न। अच्छा। उहो कमु कंदो आ।
मां उदयपुर आई आहियां हिकु ॿ बार घुमणु असां व असां हुते रहियास वो कहिड़ी हिक त ॿ होटल में रहियास, हिकु त गार्डन होटल आ न हुन में
हा- हा, गार्डन होटल होङे, गुलाब बाग जे हिते।
हा लेक पिछोला और हे सॿ
हा, हा, हा, हा गुलाब बाग जे हिते।
गुलाब बाग जिते हिकु और हिकु हो हिकु होटल ॾाढी परे हुई ओ हिलटॉप हिलटॉप होटल हुई हिकु ॾींहुं हुन साइड रहियासि हिकु ॾींहुं होडे थोरो परे रहियासीं
अच्छा, अच्छा।
त ॾाढो सुठो लॻे पियो हुन टाइम ते असां बि अगस्त जे टाइम ते आयास त ईअं उते असां गार्डन में घुमूं पिया त हिकु आंटी सिंधी हुय हुया त वॉक पिया कनि त चवनि पिया कि अन उदयपुर त कश्मीर हूंदो आ कश्मीर लॻंदो आ
हा हिते ॾिसण त सुठियूं आहिनि ॾाढियूं जॻहियूं सुठ ठयुं आहिन ॾिसङ ज्यु करणी माता वग़ैरह हेएॾे होॾे गुलाब बाग
हा राजस्थान में ॾाढो कुछ आ हाणे त खाटू श्याम बि केॾो फेमस थीयो आ।
हा हाण ॾाढो हा उते जयपुर में न
जयपुर रिंगस में आ असां बि थी आयासीं हाणे ॿ ट्रै महीना पहले असां बि राजस्थान लॻभॻि सॼो घुमी वतो आ। पुष्